हेलो
हँ दीदी
केना छी बस सब ठीक ठाक
की करै छियैय
आओर समाचार बढ़िआ
हँं सब बढ़ियाँ अय
आओर कहु की सब भए रहल छै
अभी तऽ दुपहर के अथी नींद लए कऽ उठलौं य हम।
अच्छा अच्छा हँ सेहो रहै छै। दुफरिआमे कनिकाला रेसट कनि आराम भर जाइ छै। जनी सब के त सेहो
नै नै हम शादीशुदा नै छी
अच्छा ओ हो हो ओ अच्छा अच्छा ताके तऽ बढीयाँ आत अखन त बारिया अय
तऽ आदत भए गेलैया सुतयके दुपहरमे
अच्छा अच्छा
ताहि खातिर नींद लए लै छी। तऽ माथा फ्रेश लागै या
अच्छा पढ़ाइ लिखाय पुरा भऽ गेल।
आर नबी तऽ शुरुए यऽ लेकिन अभी पी जी हम केलौं यए तऽ ओकर एग्जाम दय क अभी बैठल छी।
अच्छा कोन विषय मे।
हिस्ट्री स।
अच्छा हे बढ़िआँ बढ़आँ परीक्षा भऽ गेल।
हँ परीक्षा भ गेल। बहुत बढ़िआँ रहल। लेकिन ओहि बीचमे शादी विवाह सब रहै तऽ इहो परेशानी सब बहुत रहै ओ शादियो बियाह अथी करलहु गेलहु ओतऽ इग्जामो देलहुँ। मजा आबि गेल सभ थकनी एके बेर।
सही मे सही मे तखन आगू कहि आ कि करै के विचार अछि। लेक्चररशप पीसी वगैरह
जी अभी आगू कम्प्यूटर करैके अथी या आ तकर बाद सोचैत छी। हँ लाइब्रेरियन कोर्स कए ल
बहुत बढ़िया लाइब्रेरी कोर्स बहुत नीक छै। वैकेंसी सभ निकलैत रहे छै। आई खास करा के महिलास सभ बहुत नीक छै। ओहिमे कोनो यदि अहाँकेँ रुचि किताब बहुत गोटे के हबी रहे छै। अपन रुचि के जेनाकि हमरा किताब से लिखे से बहुत रुचि अछि हम लिखितो छी। मैथिली मे हिन्दी मे दुनू मे लिखे छी आ बहुत राज पत्रिका सब छप रहे या हारदम आ मे ह मे छपैया हिन्दीमे छपैया। तऽ हमरा बहुत नीक हमरा अपनो बहुत मोन छल। को हम हमाँ लऽ बहुत नीक ग्रहकऽ तऽ हम तऽ ओखन तखन ध्याने देलियै। मतलब ग्रेजुएशन केलहु तऽ पोस्ट ग्रेजुएशन केलहु तऽ लेकिन नहि कऽ सकलिय। जख बाद खाली वैकेन्सी निकललो रहै त भऽ गेलनि जे बहुत गोटा के जे सभ केने अथि सु नीक बढ़ित बढ़िआ जॉब रहैत छै। स्कूले मे भऽ गेल कोनो आनठाम भऽ गेल तऽ बहुत नीक रहै छै।
हँ।
काज कऽ सकै छी। किताबक बीचमे रहू किताब पढू ओहिस बढ़िआ आर कि खब बढ़िआ छै। से सेहो यदि अहाँकेँ रुचि अछि। तऽ कऽ सकैत छी।
ई सभ तऽ करबै। कियकि बी एड कऽ के ने बहुत अथी होई छै। नौकरी के लि। के लिए बहुत दिन तक बैठल रहब
हा बी एडो के बहुत टफ भऽ गेलै या आइ कैल्ह रोजगारकऽ समस्या नौकरी के समस्या बहुत बेसी भऽ गेल कम्पटीशन ततेक बेसी छै ने सेहो छै आ वैकेन्सी निकैलतो छै यदि कोनो आवेदन निकलबो करल तऽ ततेक नै अर्थी सभ रहै छथिन। जतेक रहै छै। कैडिडेट सभ प्रत्याश सभ एतेक के रहै छै। कि ओते ठीके ई नहि पूरा होइत रहै छै।
जी बीच बीचमे अहाँकेँ ऊधरसँ किसा आवाज आबि रहल यऽ ओ आवाज अगर हटि जायब तब अहाँकेँ कल बढ़िआ होयैत।
हमर तऽ आवाज नहि एखन एब देख हो तऽ। आवाज अबैया एक मिनट हम पंखा
कि छै हा
पंखा बन्द कऽ देलियै ह
हा हा ठीक यै
और ठीके अैछ नै सएह सभ छै और कहियो
और सभ तऽ बढ़िया या इधरके मौसम समय अभी तक तऽ धूप रहे आब धीरे धीरे मेघ छेइल जाय आब रैत मे बरसेऽ तऽ बरसेऽ
ओ अच्छा -अच्छा हैं पैन तैन तऽ सभठाम ह भऽ रहल छै गर्मी तऽ बहुत छै तैयो गर्मी के करा मे
पिलियै नै नै रहे एना गर्मी लागले लागले कियो पैन ढ़ारने या देह पर
ओ अच्छा एते गर्मी छै हैं गर्मी तऽ ओहुठाम छै उमस वाला
ह ह व्याह वाला इधरो छै
हा से तऽ छैहे और आम- ताम खतम भेलै
ह एहिबेर लेकिन ओते नैय रहे कियाकि अथी गाछ के सेबे नै भेले
हू कहाँ दिन टाइम पर बर्खा नै भेलै ताहू सभ स कहै छेलैथ हे लोक सभ जे तहौ सब दुआरे फसल सभके बड़ नुकसान भेलै आम
हा आ। जे जतबा एटा आम एलैन ओहिमे जे पत्थर ओते गिरले ये से आम एकदम खा ह एकदम खट्टा टाइप के रहे रहे पाकि जाय रहे खायल जाए रहे आ तकर बाद एकदम खट्टा लागे रहै
ह तऽ
ओय खातिर ओतेए आम नै एलै तैयो अपना जोगर खाय वला हा उ ठीक भेलै
ह
आब तऽ पाबैने तिहार
हा आब तऽ पाबै ने
ह सिलामेले हेर बासर हेत तैय दू दिन कऽ
ह हैरबासर हेतै से ठीक हमर सभ के तीज हे तऽ सावन शुरू भेले से होई छै जे महिला सभ छथिन विवहिता हुनका सभ हिनका सभ के तीजके रहै छैन से छै सोमवारी से शुरू सक्रैत के हिसाबे पूर्णिमा वाला चैर टा छै आ सक्रैत वाला जे बीस तारीख से शुरू हेतै ओ पाँचटा पड़तै
ओ तऽ चैरेटाके ने मैन
जे स जेना हम सभ सक्रैंत वाला करैय छियै तऽ ओहिमे पाॅंच टा परतैय तऽ हम सभ टा नहि करैत छी पहिल आओर आखिरी कऽ लेलहुँ या बीच वाला कऽ लेलहुँ तेना कऽ कऽ करैत छीयै।
हँ हमहुँ पहिली आर अथि लास्ट
लेकिन उएह छैन जे हँ जल ढारय लऽ जाइ छी सभ सोम। के सा सावन के सभटा सोमके जल ढैर लेलौ खाली पूजा जाय छी। फेरो राखी हेते रक्षाबन्धन
आबेया
हमरा दिस से आवाज नहि अैबरहल अही दिस से कोनो आवाज हमरा लगैया
नै नै किछो ऊधर से तऽ आबि रहल यऽ एकदम अथी टाइप के।
एसी चलेलियै पंखा तऽ बन्द कऽ देलियै लेकिन फेर ए सी ऑन कऽ देलियै।
नय ए सी केँ तऽ ऐहन आवाज नय आना चाही।
हम तऽ एसीओ आब बन्द कऽ देलौ।
नय - नय एसी मे बैठू गर्मी । नय - नय अभी नय आबै यऽ।
ओ ए सी बन्द केलियै नऽ तऽ एसी कऽ आवाज रहै पता नय
हँ हँ
अच्छा सब छै। आओर कहियौ। आओर की सब होइ छै।
आऔर सब तऽ ठीक यऽ राइत खना एकटा भोज खेलो मतलब अथी केँ बड़ खी रहै चूड़ा दही आइ फेर एकटा नौत आइब गेल मजा आइब जेतैय आईयो राइत
अच्छा हँ तऽ चूड़े दही खुएलक बरखी मे।
हँ तऽ जकरा जे अथी होइ छै।
हँ
सुविधा अपन।
सुविधा अपन हँ।
हँ अपनाय अनुसार
हमरा चूड़ा दही लेकिन बड्ड पसिन्द अछि बड्ड नीक लगैय गर्मी मे हमरा बड्ड नीक लगे छै ओकरा दही खाली दही खट्टा नय हेबाक चाही।
हँ नय नय दही ठीक रहै बस आइ काइल केँ लड़की सबके तऽ तैँ चूड़ा दही सब सऽ मत
हँ आइ काइल केँ बच्चासभ तऽ एकदमे नय खाइत चाहत हमसभ कहैत छियै ने जे चूड़ा दही नास्ता भेले तऽ ओ सब बच्चा सब हँसै छै चूड़ा दही कोन नास्ता भेले।
लेकिन आइ काइल केँ बच्चा सबके तऽ पिज्जा मैगी सब
हँ बापरे बहुत पूछू नै बाप रे बाप खेनाइ खुऐनाइ एकदम से आफत रहे छै पिज्जा, मैगी, बर्गर छोईड़ के खानाइ बुइझ ते नय छै मतलब घरक खनाइ केँ दालि भात रोटी तरकारी हमस तऽ सएह खाइत रहे छलियै ये आ सएह पर जोर दय छियै बच्चो सबके सएह सिखबे के जे ई हरियर तर कारी खेबाक चाही ई जे छै घर मऽ बनल खेनाय कम खेबाई बाहर केँ खेनाइ नय खेबाक चाही लेकिन ई सब कतबो दू दिन खा लेत तीन दिन खा लेत तकर बाद चारिम दिन कतहु से पिज्जा के बहुत दिन भऽ गेल पिजा नय खेलहुँ बर्गर नय खेलहुँ बाप रे एतेक
आना चाही।
हँ बीच बीच मे तऽ खेबा खाय छै लेकिन एक जहाॅं एकर ऐकरा सबके जेना घऽरक बनल खेनाइ सब हरियर तरकारी ई सब देबय ने
हँ
तऽ बहुत हाफत कऽ देत एकदम सँ तऽ बिगैर बिगैर कऽ खुआबऽ पड़ै छै जे हरडियर तरकारी खाउ ई खाउ उ खाउ
हँ से तऽ सही मे होइ छै किआकी हमहुँ बच्चा रहियै नऽ तऽ दालि सब खाय ले ओते नम चाहे रहियै परवल करेला सँ तऽ साफ नफ़रत रहै हँ लेकिन एहन भेलै जे हमर आँइख कऽ केँ रौशनीये चैल गेलै नीक जकाँ सँ
ओहो ओहो चश्मा लागल ऐ।
हँ तब मम्मीये बहुत बाजै छै आब
ह नय नय ओ बहुत जरूरी छै नय नय बहुत जरूरी छै वएह आँखे के रोशनी सब द्वारे ताकत के द्वारे ते खेनाईये पड़े ई सब खानाय मे कोनो पिज्जा बर्गर में
हँ आब जदातर देखै हेबै जे ई पौष्टिक आहार जे नय लै छै ओकर जल्दी पेर हाथ में बगहा मोन
बहुत बेसी आइ हा आ मोटापा कते बढ़े छै ओइ से पिज्जा बर्गर ई सब खेला से मोटापा मोटापा बहुत बढ़ै छै न बहुत बेसी एगो खाली मैदा खाली मैदा दै छै तकर बाद ओ सब ते तले रास ओइ मे रसायन सब दै छै ओकासँ प्रिजर्व करै लए ओकरा जे बहुत दिन तक ओ चलै ताहि दुआरे ओ ततेक नै
आ ओ सब रखलके चीज सब यूज करै छै बेसी ओ तऽ तुरन्त अथीवला देत नय जेना घरमे रहै छै घरवला सु हँ
तखन अहां के भूखे नै लागत आन चीज खाई के इच्छे नै हालत ओहो से पेट कनिये खेला से भैर जायत से होइ छै ने आ एक बेर जोन खााय बच्चा सभक आदत पैड़ जाइ छै स्वादक के तखन की हात बेर बेर वएह चीज खाय लए माँगैत रहत से छै न
आ बाहर में तऽ और ई सब के चीज के बहुत अथी छै
बहुत चलती कतेक लोक बचेतै जंक फूड जंक फूड कहै छै ओकरा बाहरी खेनाइ ओत खेनाइ
आ रैह रैह कऽ बच्चा के उएह चाही
वएह चाही टिफिन में देबे नीक खेनाइ पराठा सब्जी भुजिया बना के ओ नै वापस ल के आइब जायत आ जं फास्ट फूड वला खेनाइ सब देबै तऽ ओ बड्ड नीक लगै छै खाय मे हँ पूरा साफ कऽ ओकरा बना देने छियै हम अथी कऽ के जे दू दिन देब ई वला खेनाइ सप्ताह मे एक दिन दिन देबो ओ वला खेनाइ मतलब पाँच दिन के जेना सोम से लऽ क शुक्र तक स्कुल होइ छै
हँ
तऽ दू दिन ई देलहुँ तेसर दिन फेरो कोनो तेहन ओहन बला देलहुँ लेकिन ओहु में सब्जी तब्जी दऽ तैं जेना मैगी अथी नूडल्स भेलै तऽ ओहो में सब्जी तब्जी दऽ क बर्गरे भेलै तऽ खाली आलुए नय ओहो मे कोशिश करै छियै जे गाजर बिंस ई सब दऽ द के कनि बना दियए ताकि किछो चैल जाय बेसी शाॅस- ताॅस यूज नय केलो कमे केलो तेना कऽ कऽ
बहुत नीक करै छियै बच्चा के प्रति अगर अहाँ के एतेक अथी यए लगाव यए ई सभ चीज तऽ बहुत बढ़िआँ करै छियै
चिन्ता होइ छै छै जे जतबा दिन सुनै छै गप तऽ ओतबार बुझाबै कोशिश करै छियै आ अपन हाथमे रहल तऽ आगू फेर अपन हाथसँ निकलत तखन तऽ नहियए सुनत बात
हँ हँ
पैघ बच्चा के ओकरा तऽ नहि को कहि सकैत छियै जे ह ई खाउ
आ पाबनि तिहारमे गाव सभ आबै छियै कि
पाबनि मे तऽ नहि होइत रहैया मतलब गर्मी छुट्टी जेना होई छै ने या बियाह दान सभ भेल तखन तऽ ओहिमे जाइ छी बियाह जान किछु रहल गर्मी छुट्टी रहल पाबनि तिहार मे तऽ अपने घरमे तऽ ततेक ने काज भऽ जाइत छै कहाँ जेनाई एनाई कहाँ होइत रहै छै से भऽ जाइत रहै छै हँ दशहरा मे नओ दिन दस दिन घरमे पूजा पाठ ई सभ रहल रहल अपन भगवती छोड़ के लोग केना जेते से भज
ओ तऽ ओ बाहर मे तऽ उदिष्टे पूजा करै हेबे ने
हँ से तऽ छै लेकिन हमर सभ जतय रहै छी ने ओ पूजा तूजा बड पैक कऽ के होई छै
अच्छा।
ओहिठाम जा आउ तीनू टाइम पुष्पांजलि देले जाउ फेर भोग होई छनि भगवती के साँझ मे आ